हँ यै ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छी
कीसभ भऽ रहलैए
किछु नहि एखन खाना बनेलहुँ आब तऽ खैब खाना
अच्छा कीसभ खेनाइ पिनाइ बनेलहुँ
बनेलहुँ हन रोटी एखन बनेलहुँ आओर सब्जी बनेलहुँ सोचि रहलए
अच्छा कथीके तरकारी बनेलियै
हम बनेलियै भिंडी के तरकारी बनेलियै
अच्छा वाह सरसो मिरचाई वाला बनेलियै आकी एना हे ओज जहिना जे लोकजीर धनीसभ दऽ कऽ बनाबै छै से बला
नहि यइ सरसो मिर्चाइ दक नहि बनेलियै ओनाहे बनेलियै
हँ बात ई छै सिलौट पर मस मसाला पीसय पड़ितै आ फेर अहाँ कहितियै हम सिलौटपर मसाला पीसब कि नहि सेहो कन्फ्यूजन भऽ जेतै ह्म थीके कहलियै तऽ ई बात तऽ सही छै लेकिन खेनाइ पिनाइ स्वादिष्ट हेबाक चाही ओहि दुआरे अहाँ सिलौटे पर मसाला चाहे किया नहि पीसय पड़त लेकिन कनि दियौ मेहनत तखन ने सही रहतै खेनाइ पिनाइ बनेबै
खेनाइके स्वादमे कोनो कमी नहि रहबाक चाही
हँ सएह ने तऽ ओहि लए सिलौटे किएक नहि अहाँकेँ पकड़य पड़य मसाले किएक नहि पीसय पड़य दालि तालि दरय पड़य तऽ अहाँ जे छै दालो दरू जाँता पकड़ि कऽ
नहि दालि तऽ हमरा बुते नहि हैत दड़ल
डॉक्टर सब देखै छियै नहि कहै छै जे किछो एहन होइ छै तऽ कहै छै एक्सरसाइज करू आ पहिलुका लोकमे जे अपन
की सब भऽ रहल छै बजियौ ने यै कतय गेलियै